हेलो ठीक छी
भेलौ
हाँ हाँ ठीक छी ही
हाँ ठीक छै हम केना एहिपर कॉल करबय गे
पहिले तू हमरासँ बतियाले ने तऽ हम सिखा देबौ
हाँ
स्क्रीन शेयर कए कऽ कहि देबहु जे केना करी पहिले चार गो चारि बेर हमरासे बात कए लेह तू
बरका
आ तोड़ो हैतौ
अपन टाइम पुरबै ल आ खुशबुश चीशके नहि होइ छैह
ह अरे सभके हेतत ओ त केओ ध्यान नहि दैत छै तो सब नहि ध्यान दै छ की करियै बच्चा सब कतऽ छउ
सुतल छलै एगो ठेकने उठै गेलै बराबर होइ
ओ काल्हि केने रहिए फोन
ओर की की कहली काल्हि कखन खेने रही
काल्हि केयने रहियौ एक बार फोन तबऽ हम हाँ तू नहि रहि कहलकै मम्मी नहि छै
आ तो से एलिये तऽ हम फेर तोरा केलियौ ने त तू तू नहि व्यस्त रही कतहु बात करैत छलही
हाँ हाँ काल्हि नहि कहलियौ ओ पेमेंट लए कऽ हमरा माथा
ह्म ह्म भेलौ भेलौ काम
से सब भऽ गेल रहै ने
भेल भेललो ओ बला काम
हाँ भऽ गेल
पाँच बॉल रह गए
कोन बला हाँ पेमेंट कह देलिय ओ तऽ एडमिशनवला काम भऽ गेलै
तऽ एग्जाम खतम हेतौ तो ने एडमिशन हेतै
एग्जाम खतम हइतै तब ने एडमिशन हेतै
नहि ऐसे नहि होइ होइ छै डे बीत जाइ छै फेर फाइन लागै छै ने तऽ ई लास्ट त से हाँ
एकर फंडा दोसर तरीका छै एमर सब त एग्जाम भेल रिजल्ट आयल ताहि के बाद फेर ए शन भेल
हाँ होयके तऽ चाही तरीका तऽ उएह छियै लेकिन आ नहि होइ छै तऽ की करतै लोक
ह
जेना आब तीस जून लास्ट डेट कहने रहै
हुं
चुन कऽ नहि एतै तऽ फेर पाँच सात सए रुपआ फाइन लगतै
हँ पाॅंच सात सए
हँ तऽ पिछला बार तऽ इएह भेलै तऽ ताहि दुआरे हम अपन कए धए क काम खतम केलहुँ लए दए कऽ लोक सॅं
अमर बात भेलहु पटना
हँ हँ भेल रहे बात कहै छै टिकट बना दै छियो आय जो
ऐभी
हमरो मोन अकच बुझाइ बुझलि ह
एतेक आबेए के मन छो तऽ आबजू
हँ मोन य मने कतहु कनी एक र रिफ्रेशमेंट तऽ चाही ने घर इसकुल उसकुल तऽ घर करैत करैत भगैल मे
चलि आउ दोस्त त घुमि फिर लिहे फेर चलि जइहेँ
हमरो भोर मे केने रहे सवेरे सवेरे हमरा बौआ के ततऽ काम दर्द करे छल होॉस्पिटल ल जब आइ गेल
जा की भेलै
ओकरा कान मे रह एते बड़का ठेक नहि कहे छलियौ पहिले ा
कते दिन ओकरा हाइड्रो साफ अपना भरि बहुत कोशिश केलिये हाइड्रो देलिये कान में आब वाला डॉक्टर से पूछि के दवाई दलियए
हँ
फेरो ररा ओहोसभ दैए नहि निकलै कनि मनि निकलि जाय नहिएके माय तऽ रानू एलखिन तऽ ओ दबाइ आनलखिन ने एगो कानमे दैवला ओएह निकालैेवला रहै तऽ उतालिे कहेलियै ऐसे निकलि जेतै ओ कहलियै तऽ ओ आओर ज्यादे दर्द करऽ लागलै
जा
पाँच दिन स बहुत दर्द कर कहिे फूले छै ने ओ तें दर्द करे छै निकालि देबै ठीक भए जेतैय आ कानवला बात रहय तऽ डरो होइत छलै
हू
आर बहुते अथी भेलैक इसकुलो काल्हिहो नहि गेलै
आइो नहि गेलय दर्द ज्यादा करैत छलै हँ तखने उएह कानैत छलैऽ खुशबु दी फोन केलकै तऽ हॉस्पिटल लए जाइत छलऽ फेर हॉस्पिटल लए गेलखिन तऽ दबाइ देखलकै उएह बात कहलकै जे गुज्जू सुूकखल छै तैँ ओ निकलै नहि छै आ ओकरा दबाइ उबाइ पड़ै छै तऽ फूलि लै छै तऽ ओहिपर दर्द करै छै पन्द्रह दिनका दबाइ तऽ सब नहि भेलै हुँ दबाइ देलकै हन ओ दवाइ पर आ ऊपर एतै तखन ने अन्दर
कतेक सारा दबाइ देलकै हन जे कहै तऽ छियौ पैरासिटामोल एंटीबायोटिक गैस हँ दू टा कानमे लय वला
हुँ तऽ आब की हेतय ओ केना निकलतै
आब ओ फूलतै दवाइ जे देबे ने तऽ फूलिकऽ ऊपर आबि जेतय चारि चारि बेर केँ दूगो ड्रॉप देेल कान मे दयलै दर्द पारासीटामोल दय देने छै तऽ दर्द ओहिपर नहि हेतै तऽ ओ फुल कऽ ऊपर एतय ताहि द्वारे अपने निकालि दियौ या पन्द्रह दिन बाद फेर बजैलकैय उ निकाल दैतय हम निकालि देबै अहिना भेल रहे हमरा उ पुरान फेर लग लए गेल रहियै तऽ इएह हाल ओ
हँ तोहर परिवारिक परम्परा छियौ इ
निकालि देबैय तऽ ठीके भए जेतै त त केलकय तऽ हम कहलिय
कह हमरा त बात तऽ भेलै ई सभ नहि कहलकै
हुँ एखन घुमि फिरि कऽ आयल हेतौ से खिस्सा कहने हेतौ तऽ ई बात किए करतौ
हँ ओठी सब भला उ मानता मौसी ओतह जे गेल रहेय
करिया साड़ी पहिर कऽ गेल रहय
हुँ हुँ बड़ सुन्दर लागैत छलैक वीडियो कॉल केयने रहय
दामगुने
हँ दाम गुने खूब नीक लागैत छै
हमहूँ देखलियै हमरो कने रहय वीडियो कॉल ठीक छै बढ़िआँ छौ वीडियो कॉल कए कऽ देखेलकै
हँ हँ हम
उएह सभ भरि दु बहुत सस्ता छैक कि सेम ओहने उएह साड़ी खाली कलर दोसर हम पाँच सए केँ करीब मंगेने रहिए
हँ
सिर्फ उएह साड़ी कलर दूटा
हँ
ईसभ की करै छह
एगो सुूतल छै एगो बौआइ छै
गाना गाबै छै
परी
हुँ
आइयो गाना हुँ म शूट केलकै ह लेकिन बिना माइकके शूट केलकै हमर न
तऽ माायक मंगेलकय किएक तऽ जखन माइककेँ ओकरा अथिए नहि करयके छै तऽ
घुराइे दियए अनेरो पैसे के बर्बादी भेले एकरा सबके ने ईसभ जे चीज कहतौ से मंगा देबही
अपना मोनसँ मंगा देलियै तऽ ओ अथिए भेलै नहि
उएहा
एक बेेर माइक पर कए के करबो करत तऽ बुझबो ने करते ओकर क्वालिटी केहन छै
नहि से केलकै कहै छै ओहिमे साँसोके आवाज आबय लागै छै ओकर नइ ठीक बुझू उहे न अरे एकरा नइ बुझै छी तू बेसी जीद नई न कऽ सकै छी
हूँ हूँ ओकरा अपना जे मोन हेतै सेहे करतै पन रहतै आके तैयो आब कहतौ तऽ मंगेबे नइ करिहे अपने बुझ
सोचलियै आ आब देखो पड़ते ने जे पैकेट छै की फेक देलकै सेहो तऽ दिक्कत ह
पेैकेट पैकेट के टेंशन नइ ले पैकेट अपने द दइ छै फ्लिप्काार्ट बला राखई छै सँग
हे कहाँ एैत्त सब दै दै छै
खलिया पैकेट तू रिटर्न जे करबीही बहुत पैकेट फाइर दै छै ने लोग उ कपड़ा उपड़ा जे लै छै तऽ ओ दतहु तोरा अलगसँ ओ बहुत थाकी पन्नीके राखै छै ऊ तोहर पन्नी फेेक देतौ ओइमे ऊ लेै लेतो नइ आबै ल अपन
नइ पता इ बात हमरा नइ बुझल रहै
मंगबै छी समान बेसी जे बुझल रहतो
ओते पाइ यए जे बार बार मंगैब
बौआ कहै छै जे मम्मी मङगबै से बेसी रिटर्न करय पर उतारू रहे छै
नइ रिटर्न पाय क केले छिएइ बहुत हमरा पाँच एक हज़ार में दुगो समान दुगो बैग एगो चप्पल मंगैलीअई तीनू खराब निकलै मतलब नइ निक रहलैय हमरा पचास रुपया काईट लह लक न चा पचास रुपया वापस ऐल निकले घुरबे मे खतरा छै हम घुरबे हियें कमाइ छै फस्ट बेर घुरेेलो ओहियो में घाटा सहलो
हम तऽ देखबो नइ करै छि जे कते पेमेंट करै छियै आ वापस कतै आब जाइया यायदो नइ रहै छै
ह मैसेज दैए दै छै न पेमेंट पेमेंट आबै छै तऽ मैसेज आबै छै त ओहिमे हम देखै छी हम हमर अकाउंट पर त नहीये आबै छै हम ककरो दोसरे के अकाउंट नंबर दैछी
कतै हाफी होइ छउ तोरा गे
सुति उठली हन पाइनो नइ पीली
आ दिन राइतो में सुतै छी फेर
हूँ दिन मे बहुत सुतै छी बहुत नीन्द होैइ छै एखन
एखन जे बिमार स उठली हन न
खूब नींद हे छै खेबौ आ तुरत लागतौ एहन नींद लागे छै जे माइत जेना नइ रहै छै नइ आँख रायतो क फेर एगारह बारह बाजे एगारह बारह बजे पाँच बजे उठबो एखन बारहो नइ बाजै छै एखन पता नइ नीन्द बहुत होइ छै
ओ बोखार उखार जे लागल रहो न
ह लागैय आइयो माथा दर्द भोरे अन्हारे दवाइ खेली ई माथा दर्द उठले
बाप रे तू बड्ड दबाइ खाय छि गे ठीक छै राखे छ करै छीयो फेर